हेलो। प्रणाम दीदी!
हँ खुश रह।
पताऽ छौ की, सब बढ़ियएँ छै।
हँ।
पता छौ हमर स्कुल मे ने बहुत दि कच्चा रहल लै हन। सभ टीचरके निकाल रहलै हँज् स सबके ने, जे -जे छोटा -छोटा क्लास के टीचर छ छै ने, जे पैसा बढ़बै लए करै लए, ओकरा निकालि रहलै हन।
ओ।
हर छोटा -छोटा वाक्य हर छोटा- छोटा बाट पर डाँट देय छै, गोसााय जाय छै।
लगै छै, ठीक से नहि पढ़बै आर छै की?
पढ़बे ठीके छै। कोई भी आदमी एगो टीचर छै, दसमे पढ़ल छै, ओकरा ओ जबरदस्ती रखलकै। समझ नी।
हँ।
तऽ रहै। आ जे आदमीके तबियत खराब रहतौ तऽ, ओ तबियत खराब तऽ देखबे ने करतै कि, हँ हमर तबियत खराब छै।
हँ- हँ, सही बात।
दू तीन दिनसँ नहि आबै रहै, तऽ साय बौआ करके बोलेलकै, समझली, आओ बेटा, आओ बे टा अयलै, आ बहुते झाँइट देलकै ओकर कनिया।
ओ।
खूब गोसेले।
उ किछु नहि बोलले टीचर जे छै से।
नै, नै बोललै।
बोलतेै ने कि आप हमको खरीद लिये है कि इतना जे हमको खड़ी खोटी सुना रहे है। आप क्या हमको फ्री के पैसा दे रहे थे की।
नै बोल रहलौ, नै बोलकै।
तोरा आर जहाँ कुछ बोलतौ सुन के एभी ते सोच लिहे।
आ उ तऽ हम नहिये एबे उ तऽ हम जानबे करै छी उ एक तो रहै की उ नॉर्मल उम्म मिडिल क्लास के रहै उहे चलते। सुन के रैह गेलै, हमरा आरो हिम्मत छै बोलै
अच्छा।
उहे गा इतना नै टॉर्चर केलकै कि कुछ कहैके नै आय पूरा क्लासमे। उ कानतिये रैह गेलै।
कानै के कोय जरूरत रहैै नै, ओकरा जवाब देते हे। कि आप क्या सोच के इस तरह से हां तब क्या।
हुं बहुत आ आ एक तऽ ओकर तबियत खराब रहै बौअवा नुनु कैर कऽ बोलेलकै। तऽ आबै के ते एलै बेचारी, आ एलै तऽ झाड़ देलकै।
तब बताही ने ऐसे करैके चाही।
नै करै के चाही, खूब कानै रहै। नै-नै हमरा तऽ बोललकै तब कहलिये हम कुछो हम की कर सकै छियै, हां ते कोय उपाइये नै हय।
हां उ पढ़ाबै छै कि ओकर मैडम जे छै से।
नै पढ़बै छै उ खाली झाँटे छै सब बे
ओ।
जैसे एगो होय छै ने मरदबा ओकर लुच्चा छै मतलब अ अजीब छै, ओकर मौगिये भचड़बै हां लड़े-झगड़े मे मोगिये से बढ़ा दे छै।
अपने पीछे रहे होतै, आगे एकरा बढ़ा दे होतै, यही सब
हां।
अच्छा।
नै हमरा आर की बोलतै, हमरा आर कुछ नै बोलै छै। हमरा खाली बोलै छै कि तुम लेट आ ती हो तो सब तुम पे बोलता है, हमको बोलता है, टाइम पे आया करो। हम ते टा‌इमे पे आबै छियो भाय तनि-मनि आगे पी छे होबे करतौ की चाहे छी एकुरेट टाइम पे कुछो थोड़ी होय छै।
नहिये।
कहलकै कि हां सात बजे, सात बजे हां-हां। आ जबकि सब अच्छा दोस्त छ थिन आ सब अच्छा मित्र छथिन समझनी, कोय एक-दूसरे के बारे मे कुछ उल्टा-पुल्टा नै बोलै छै, ई मैडमिये अपने मामा बनै छै।
अपने जानबुझ के सोच समझ के बोलै होतो की दोसरे पर ठेस लगा के बोल रहलियै।
बोल लबै हां।
हां।
कोइ कोन बोललै, कोन बोललेै बस ई केकरो से नै बात करते। ई चलते करतै कि सभमे लड़ाइ हो रहतै से बढ़िया रहतै।
हाँ वही बात छै। तऽ ओ लड़किया कोन क्लास में पढ़बे रहै, जेकरा झाड़लकै हन।
एल के जी मे पढ़बै रहे। ब ब्चेक पढ़बै रह बच एल के जी मे ने जानै छै दीदी? तीसगो बच्चा छै, सब छोटा छोटा बच्चा छै।
अच्छा हाँ
आब ओ ओकरा तीसो कॉपीमे तीनो सब्जेक्ट देना मुश्किल ने हो जाइ छै।
तब होमवर्क सब दे होतै?
हाँ मैथ रे, हिन्दीे रे, इंग्लिश रे ओकर बाद फिर की राइटिंग बुक चलै छै राइ टिगं बुक
हाँ सबके एक एक बार कॉपी मे दै होतै ने?
हाँ बहुत दिक्कत होइ जाइ छै।
तू कलसे एतै की नहि एतै ग?
गोसाय के तऽ कहलकै न कि हम कल्हिओ नहि अयबो आ सोमवारोके नहि अयबो लेकिन अयबो जरूर।
ओ
किया कियकि ने ओकर बड़का भाय, तीन गो भाय छै। तीनू उएहे इसकुल उएहे इसकुलमे उ पढ़ै छै समझली?
हाँ
तऽ ओकर ओकर जे फीस जे छै? तीस हजार होइ गेलै हन।
ओ
उहे चलत एकर बहिनी के पैसा नहि दैके, ओकरे कटबाबै छै।
अच्छा
तीस हजार भी तऽ मायने रखे छै।
हाँ ओही सब लफड़ा छै ने?
ओ हमरमे हमरमे तऽ चार गो ऊपरमे छै, दूगो नीचे, छे गो।
ओ
छे गो छै त तीन गो टीशर् कोइ मतलब नहि, ओ बच्चे आरके पढ़ैते रहतै।
अच्छा
हमलोग तीने गो टीचर जे छियै, सभके पढ़ैते रहबै बड़
तऽ सब्जेक्ट सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट बाँट ले छै, कि सब एके सब मतलब तो ही सब सब्जेक्ट ले ले छै?
नै नै हम जैसे सबमे मैथ हमही पढ़ेबै। सभमे कम्प्यूटर हमही पढ़ैबै, सभमे जी के हमही पढ़ैबै। पहिला से, पहिला दूसरा तीसरा चौथा पचमा छमा, सबमे हमही पढ़ेबै। तीनो सबजैक्ट।
से काहे एते किलास तु काहे लेबही?
सब लै छै ने, सबके तीन तीन गो क्लास छै। हेल ज
अच्छा।
हमरा, हँ। हं खाली लड़किए छै। सब लड़किये छै आ ऊपर से की की अबरी ने सब टीचरे के शादी हो रहले, चार गो टीचर शादी हो रहले हे एके बार मे चारो के। एगो के नवम्बर पच्चीस के डेट पड़ले हन, एगो के चार दिसम्बर के पड़लै हँ एगो के फरबरीमे पड़लै हें।
अच्छा।
सब एके झुकि जैते। सभ कहलकिन कि दिवाली तक छोड़ छोड़ देबै।
ओ, फिर नया नया तब तक अइतौ आरकी।
हँ। छठा तक।
ओ नर्सरी भी चलै छै की?
हँ नर्सरी मे भी बच्चा छै, नर्सरियो मे खासा बच्चा छै। लगभग दू सौ सब बच्चा नहि नै जाइ छै, भागि आबै छै छौड़ी आ फिर इ एकरा लेट्रिग आर ने करे ले आबे छै, टॉयलेट आर नै बुझ चलि आबै छै।
ओ नै तऽ केतना अच्छा बैठै ले सीख जतैहे रे कि।
हँ। पाइन्टै आरमे केरि दै छै तऽ दिक्कत नै छै ओ तऽ मैडम बोले रहलै। कि नेहा इसको भी भेजो पढ़ाइ ले।
चीज
हुं इहे चीज तऽ जरूरी छै। हँ, ओ कहै छै हो जेतै हो जेतै अलग बात, कही धोबा जेतै हमरे से
वही बात ने छै तब मेन बात छै आदमी देखला सुखे कहतो ने कि हाँ इसका फुआ यहीं पर रहती है।
नै त कोइ और करै छै ने त बाहर त मेड के बोलबै छै।
आ बचबा के मारैयो होत
नै मारै नै छै। बड़ा नै बड़ा-बड़ा नै मारै नै छै लेकिन एकर एगो होय छै नै माएर नै तऽ बाते से दै छै कनाय उ से कर दै
हां।
बोल्ही नै
सेहे होय जाए छै।
हुं नै बोल ए ऐ इधर से शायद बोल रहलो लेट्रिंग आर जाय छै नै त बोलय छै कि हमको ऐ करना है, ऐ करना है। त धोबईयो ल खुद से जानते तभिए नै कहाँ जादा एजो होलय ऐ।
हां तै दू साल के होलय हें नै की तीन साल के?
हां दू साल के, दू साल के तै होइयै गेलय। कुछ दिन मे तीन साल हो जेतय नै धोना आर आ जेतय तभिए नै उ धोबय आर लै आ जेतय तभीए नै हां बोलय लै त ऐबय करय छै, पप्पा आर जब जाए छथिन। त लय जाय छथिन, भईयै आर लय जाए छै नै। पहुँचाबै लै जाए छै नै त पहुँचाय आबय छै आ सर कहते रहय छै कि रुक रे, रुक रे, रुक रे तब तक भाएग जाय छै।
हां गाड़ी पर बैठय लै खाली करय होतय कि हम साथे गेलौं-अइलौं।
अ हां-हां। हां। पढ़बे करतै, हां जएबे करतै। ओ
हां।
ठीके छो दीदी तनी बाबू बोला रहलखिन्ह हें नाहबय छै। ईहे बोला रहलखिन।
नै फोने हम करा लागलिए।